नमस्कार जी।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हाल चाल
हँ सेब ठीक छै आइ सुबह घड़ी देखैत देखैत हमरा एकटा विचार आयल जे समय के जीवनक समय मूल्यवान सम्पत्ति कहल जाइल अछि
ई वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि धान वस्तु ओ अन्य बहुत रास चीज फेरस प्राप्त कयल जा सकैत अछि मुदा एक बेर बीतल समय कखनो वापस नहि अबैत अछि
बिलकुल हम देखैत छी जे बहुत लोक समय महत्व नहि बुझैत छथि आ बादमे पचताबैत छथि
हँ समयक सही उपयोग अऽ गलत उपयोग अन्तर अक्सर वर्षो बाद स्पष्ट होइत अछि
कल्हि हम एक सफल व्यवसायिक साक्षात्कार सुनलहू उ कहै छलाह जे सफलताक के मुख्य कारण समयक सही प्रबन्धन रहल
ई बात बहुत हद तक सही अछि सफल लोकक दिनमे सेहो चौबीस घंटा होइत अछि ओऽ सामान्य लोकक दिनमे सेहो चौबीस घंटा अन्तर केवल उपयोगक तरीकामे होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे समयक मूल्य अक्सर लोक तखन बुझैत छथि जखन कोनो अवसर हाथसँ निकलि जाइत अछि
बिलकुल अकसर ओ समयक सम्बन्ध बहुत गहरा अछि समय निकलि गेल तऽ बहुत बेर अवसै सेहो समाप्त भऽ जाइत अछि
विद्यार्थी जीवन मे सेहो समयक महत्त्व बहुत अधिक होइत अछि
हँ जोऽ विद्यार्थी नियमित अध्ययन करैत ओ परीक्षा समय तनाव कम रहैत अछि मुदा तालमटोल करला से समस्या बढ़ैत अछि
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे आखिर लोक समय बर्बाद किए करैत छथि
बहुत कारण होइत छै अछि आलस्य स्पष्ट लक्ष्य अभाव अनुशासनक कमी अथवा अनावश्यक गतिविधिमे अत्यधिक समय देनाइ
हामरा लगैत अछि जे मोबाइल आ सामाजिक माध्यम सेहो समय नष्ट करबाके एक कारण बनि गेल अछि
हँ तकनीक स्वयं समस्या नहि अछि समस्या तखन होइत अछि जखन हम ओकर उपयोग पर नियन्त्रण नहि रखि पबैत छी
ई बात सही अछि जोउ तकनीकक उपयोग ज्ञान आ कार्य लेल होइ तऽ ई लाभदायक अछि
बिल्कुल साधनक मूल्य ओकर उपयोग पर निर्भर करैत अछि
हम देखैत छी जे समय पर कार्य पूरा करनिहार व्यक्ति पर लोक अधिक विश्वास करैत छथि
हँ समयक पाबंध व्यक्ति जिम्मेदार मानल जाइत छथि अऽ हुनका प्रति सम्मान सेहो बढ़ैत अछि
काल्हि एक बुजुर्ग कहेत छलाह जे जीवन वास्तवमे समयक जोड़ मात्रा अछि
ई बहुत गहन विचार अछि हम अपन समय जेना व्यतीत करैत छी। धीरे धीरे ओहि सऽ हमर जीवन निर्माण होइत अछि।
छोट छोट आदत सब सेहो समय प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि।
निःसन्देह प्रतिदिन किछु मिनट बचेनाय ओ सही ढ्ंग से उपयोग करनाय दीर्घ काल मऽ बहुत पेग परिणाम दे सकत अछि।
हमरा लगैत अछि जे लक्ष्य निर्धारित करनाय सेहो समयक सदुपयोग मे बहुत सहायता करैत अछि।
हाँ जखन व्यक्तिके स्पष्ट दिशा भेटैत अछि। तखन समयक उपयोग स्वत अधिक प्रभावी भए जाइत अछि।
कल्हि हम एक पुस्तक में पढ़लहो जे सफल लोक पहिने महत्वपूर्ण कार्य पूरा करैत छथि।
ई एक उपयोगी आदत अछि। प्राथमिकता निर्धारित करनाय समय प्रबन्धनक मूल आधार मानल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे समयक सम्मान स्वयं केर सम्मान समान अछि।
बिल्कुल जे व्यक्ति अपन समयक सम्मान करैत अछि ओ अपन जीवनक मूल्य सेहो बुझैत अछि।
एकटा बात आओर अछि समय केवल कार्य लेल नहि बल्कि परिवार आ स्वास्थ्य लेल सेहो निकालबाक चाही।
बिल्कुल सही केहलिय संन्तुलित जीवन लेल कार्य विश्राम परिवार ओ आत्म विस विकास सभक लेल समय आवश्यक अछि।
बहुत लोक धन कमाबय में एतेक व्यस्त भएल जायत छथि, जे परिवार लेल समय नहि निकालि पबैत छथि।
हाँ ओ बाद में ओहि समयक कमीके पूरा करनाइ कठिन भऽइ जाइत अछि। एहि कारण सन्तुलन जरूरी अछि।
हमरा लगैत अछि जे समयक सही उपयोग आत्मविश्वास सेहो बढ़बैत अछि।
निःसन्देह जखन कार्य समय पर पूरा होइत अछि। तखन मन में सन्तोष ओ आत्मविश्वास दुनू उत्पन्न होइत अछि।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे इतिहासक प्रत्येक महान व्यक्ति समयक महत्त्व तऽ अवश्ये बुझैत छला।
बिल्कुल चाहे विज्ञानिक क्षेत्र हो साहित्य हो राजनीति हो या व्यवसाय समयक अनुशासन सफलता के रे एक समान त तत्व रहल अछि।
अंतः हमरा ई बुझाइत अछि जे समय जीवनक सबसे न्यायपुर्ण संसाधन अछि, कियाकि ई सबके समान मात्रा में भेटैत अछि।
बहुत सुन्दर बिचार अछि। अन्तर केवल एहि बात मऽ होइत अछि। जे कियो ओकर सदुपयोग करैत अछि, ओ कियो ओकरा व्यर्थ गवा दैत अछि।
सही कहलियै जे समय वास्तव मे जीवनक आधार अछि। ज्यों हम समयके सम्मान करब तय समय सेहो हमरा सफलता संन्तोष आ प्रगतिक मार्ग पर आगाँ बढ़ावत, एहि कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपन प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा आ प्रत्येक अवसरक महत्व बुझबाक चाही। कियाकि बीतल समय कखनो लौटी कऽ नहि अबैत अछि। मुद्दा ओकर प्रभाव जीवन भरि रहैत अछि बिल्कुल।
बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। समयक चर्चा करैत करैत हमरा एकटा बात आओर मनमे आयल। हमसभ अक्सर भविष्य्यक योजना बनबैत छी। मुदा बर्तमान समयक। सही उपयोग करबाक महत्व कई बेर बिसरि जायत छि।
ई बहुत महत्वपूर्ण बात कहलियै। भविष्य वास्तवमे वर्तमानक आधार पर बनैत अछि। जो आऐक समय व्यत जाायत। त ओइ कालिक सफलता केवल कल्पना बनी कऽ रहि जायत।
हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपनमे शिक्षकसभ कहैत छलय आइक काज काली पर नहि छोड़ू।
हँ ई कहावत केवल शब्द नहि बल्कि सफल जीवनके एक महत्व। पूर्ण सिद्धान्त अछी।
काल्हि हम एक विद्यार्थी सऽ बात करैत छलहुँ। ओ कहैत छल जे परीक्षा नजदीक आबैत अछि तखन। ओ तनाव मऽ आबि जाइत अछि।
ई प्रायः समय प्रबन्धनक कमी संग होइत अछि। नियमित तैआारी करला पर अन्तिम समयक दबाव बहुत कम भए जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे। तालमोटोल करबाक आदत समयक सबसँ पैघ शत्रु छै।
बिल्कुल जेतेक काज। टालल जाइत अछि ओतेक ओ मन पर बोझ बनल जाइत अछि।
एकटा रोचक बात हम पढ़लहुँ जे। कतेको सफल व्यक्ति अपन दिनक योजना रातिए बना लैत छथि।
हँ। पूर्व योजना बनावै संग समयक उपयोग अधिक व्यवस्थित भय जैत अछि आ महत्वपूर्ण कार्य छुटबाक सम्भावना कम रहैत अछि
हमरा लगैत अछी जे बहुत लोक व्यस्त रहैत छथि मुदा उत्पादक नहि रहैत छथि
ई सही अवलोकन अछि व्यस्त रहनाइ आ उपयोगी कार्य करनाइ दुनू अलग बात अछि
बिल्कुल मतलब पूरा दिन दौड़ैत रहलासँ सफलता सुनिश्चित नहि होइत अछि
बिल्कुल आवश्यक ई अछि जे सही दिशामे सही काज कयल जाय
कालहि एक पुस्तकमे पढ़लहुँ जे समय बचबै लेल नहि कहनाइ सेहो सिखबाक चाही
इ बहुत उपयोगी सलाह अछि अनावश्यक कार्य सभमे समय देला सँ महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रभावित होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे समयक सदुपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ नहि दैत अछि बल्कि परिवार ओ समाज पर सेहो सकारात्मक प्रभाव छोड़ैत अछि
निःसन्देह जिम्मेदार व्यक्ति अपन समयक सही उपयोग कई कई दोसर लोक लेल सेहो प्रेरणा बनैत अछि
एकटा बात आओर अछि समयक मूल्य विभन्न उम्रमे अलग अलग महसूस होइत अछि
हां बच्चा खेलक समय खोजैत अछि युवा अवसरक समय खोजैत अछि आ वृद्धा अक्सर बीतल समयक स्मृतिमे डूबल रहैत छथि
एहि कारण शायद बुजुर्ग लोक समयक महत्व पर सबसे बेसी जोर दैत छथि
बिल्कुल अनुभव मनुष्यके सिखबैत अछि जे समय संग पैग शिक्षक आ कोनो नहि
कल्हि हम सोचैत छलु जे प्रकृति सेहो समयक महत्व सिखाबैत छथि
ई बात बहुत सुन्दर अछि सूर्योदय, सूर्यास्त ऋतु परिवर्तन सब समयक अनुशासनक अद्भुत उदाहरण छथि
प्रकृति कखनो देर नहि करैत अछि और नहि जल्दबाजी
हां प्रकृतिक संतुलित गति संग चलैत अछि मनुष्य सेहो ओहि संग बहुत किछु सीखि सकैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे समयक सम्मान करनिहार व्यक्ति अवसरक सम्मान सेहो करैत अछि
बिल्कुल समय आ अवसरक‌ अक्सर एक दोसराक संग चलैत अछि
एकटा युवा जो प्रतिदिन केवल एक घण्टा सेहो अपन विकास पर खर्चा करे किछु वर्ष बाद बहुत अन्तर देखबा के लेल भेटे
ई बात सत प्रतिशत सही अछि निरंन्तर छोट प्रयास समयक संग असाधारण परिणाम दैत अछि।
हम देखैत छी जे महान उपलब्धि अचानक नहि भेटैत अछि।
हं प्रत्येक सफलता पछाड़ वर्ष स परिश्रम, धैर्य आ समयक सही उपयोग छिपल रहैत अछि।
आखिर मे हमरा ई बुझाइत अछि जे समय वास्तव में जीवनक मुद्रा जका अछि।
बहुत सुन्दर तुलना, धन गमेला पर फेर कमाओल जै सकैत अछि मुदा समय गमेला पर फेर प्राप्त नहि कैल जा सकैत
सही कहलिए जे जीवनक प्रत्येक दिन एक नव अवसर लय के आबैत अछि जो हम समयक मूल्य बुझब ओकर सदुपयोग करब